हँ जी बोलिे हँ जी बोल
पिंकी जी क्या कर रही हो आ
बाबू से मिलना है अपने से
ह बाबूसँ आइ हो बाबू जाइए क्या तुम्हारे साथ एक तर साथ घूम रही ओ खा गी
भूक लग री है ात महीमााजी से बात करबैौ दो मेगी दो मैगी दो म हँ हँ दो मैगी
पीछे दिय
हेलो
हलो मैगी देना ह खाओगे
भोग लगी तऽ खायंगे नमकी और दे दो ओर ये दे दे
दो पैकेट बतैेल न
कम से कमन जाता जा अरे पैकेट वालेूत मैगी मैगी लारई पे
हेलो
चूझा इतना पढ़ा लिखा होता त यह ना होता य भी बात ह मैगी ला रहाै य पी ला रहा
मैगी ला रहा हू
मैी ला रहा पिनारा पैकेट वाली ला रहे फर मे ध्यान अरे चूजा इतना पढ़ा लिखा होता ह होता य हाथ भ गलाता पाँचे क्लास म लियाा दूसरे स्कुलमे पे पढ़ने मे बुद्धि न अपने मम्मी पापा क बि जान लिखता सात हजार रुप यहीै सात हजार रुपए महिने के फीस आबै इ दोननो भैया के आरार महनेके नोएडामे नंबर वन सकूल हो सात चार महिने फीस फीस ह मतलब उमे किराआ उरा कछ न कन्वेंस बस फीस फीस सात हजार इनका पढ़ना देख लो इन तऽ इंग्लिश पढ़ नथ ई थोड़ बहुत पढ़बी र क दे पू तऽ ए छोटिय भी सीट न दी तू जेे पैर
कोन क रहा हो
जो बनने सा एगो अपने पास तो खरे करके ए बी सी डी लिखवावे इतना बूढ़ा हो रहा है
आबै
धर्म खाना काम करने के बाबजूद भी आ तू तुम सबके सामने बात यार दोस्ती खताबै मे द ब समझे दारू की क सौर कोनो दारु पिने वाले को क त बू कज कसी न पकड़ द क ज पल त जात ल दीी ठ घर उको बहुत ही खाने शौक ह र खा यी पूजा क भभूती वभूति भ आबु है ने बहुत सारी लपेट जा ह्छा उ राी सेपमें ठाक है खाक अपने माथेप लगा ली अपने पापा गला द पपा मनी बुलाई ही ली पता नहि ह अपने पापा के माथेप लगा दे पापा खवे कार त फू या त यार क्य आरे नान कहाजा रहे हो
आ हो जयेगी टूबेल प ग रहे न ह ह्म
हजे गियास म ग
ह्म हा हा हा ना
ए यार प्रिय जा रहे ह फरा पंखा देगा कहा डेगा भाभी चलो एसी लेट हो जाएगी त यारे बे चलो आज हम से नहि ए सी ले उठ जाइ सहिय पर मोड़ भी य न छ ने ब लल न
ह
देे आ चलाारग स हँ लाइटमे चला आ
ओन
अ या ेडी भइ य बोलना प्य त प नबर चक त देखगा से त नहि ब देख देख
कभीर ी ह हलो हेलो ह अ जर ह ह
हेलो देख देख वैसी सिलई उधरै ब बी सिलइ तऽ बच रही ह हँ तेरी बइक प बैठ रह जल जाउ कोन खाली त कोन कोन नहि तऽ नहलीौ नहि तऽ नालिय तऽ नहि तऽ खााना उ दे रोटी खा ओ भैबनन दे पूल ब भने प्रस बै ओ इडस बना लेे र भूखा लगदए रात मरा खा लगै छै नमकीन कब जाय
त
पजे पोजे खाी तब सोजा चुप त आ जे भी छपरू त नी न झूला बनता न घर भ
सजली तुम ने बड़ी अच्छी लगै बड़ीजीार
सी तू कह रही लेट आउंगा आज मन के ए सी लेट हो जा आ चूला बन्द कर दिया
हलो होएगी ऐसा बिना दे हने क
लगा लेग कहीै कह कमे नहि कायममे ल की मै कायम ल जल्दी जल्दी देखो पी हा मे देखौ क अपन लाट दिा लट लाइट कमआ बेो हेलो
्वारा ने रोटी
रोटी खा ली टमाटर हंगे टमाटर हयंगे चलियएा टमाटर च्कू औ हरी मिर्च हँ ई चीज प्याज ने कानी न हेलो हेलो हेलो
हेलो हो हो हेलो हेलो
बोलते न त्हार दिमाग ख़राब हो जाां काटके दूंगा धोने वाले है बस पहिले भी त होगी रप क्यों बोल रहे हैं हैेलो
हीलो हेलो ए्ड दिस इज योर कॉल बोवाश्मीमे
भी कह जा वऐसा भी बड़ी ही अच्छी लै इतनी बड़ी बस इतनी हँंना ने म
उठाए दूध केँ भेज द चमचा कलया चमचा अधे केट मैचूजके लिए बस
ह बाजू भटा छै तरा
अरे पान त यूरा
यार एक काम करते न उ तर साइड लेट्रिंग ते रवे ह ओर क्या
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो टमाटो य टमाटो अरे य इते टमाटो क्य ल आयौ
पागल
नहीं यही बोलने वाली है ने हकर टोर से झूमर लगा है एकदमी क कहना भ ल
देख देते बड़ा बस य दोन कुछ हो रहा आर हरि मिर्च चा चाकू चाकू भी लड़ाहु ओर पलेट रोटी खाला पर